हेलो
हिस की सखी की हाल चाल छै
सभ बढ़िआँ छै सखी तू बताओ कैसन हालचाल छै
हमरो सभ हाल चाल ठीक छै आओर बताउ
उधर बिजलीके का समान मतलब का हाल छै
एने बिीजली तऽ तऽ गर्मी के समय छै ऊपर से कभी कभी बिजल बड़ी काट देबै छै
ओ
बड़ी एकदम गर्मी के कारण बड़ी परेशानी हो रहल छै बिजली एकदम काट काट रह देवे छै बड़ी दूर दू चारि चारि घं्टा इन्भर्टर जकरा नहि रहै छै ओकरा तऽ एकदम तब ूट जाय छै एतना गर्मी में हालत खराब तबियत खराब हो जाय छै
हमर इलाका मे त हमर इला गामे तो अभी बिजली ठीके देबै छै काटै छै बस दस बीस मिनट मे आ जाबै छै
तऽ ठीक छै वैसे देबै छै ने तऽ ठीक छै से बड़ी गर्मी बड़ी गरम छै ऊपरसँ ई लग इतना बिजली बिजली काट देल रहै छै दिमाग पागल हो जाइ छै मन एकदम तबियत खराब जसन लगि रहल छै
गर्मी के टाइम मे तो गर्मी के वजह से तबियत वगैरह सभ खराब तऽ होइ जाइ छै लू लू बाहर निकलयवला लोकके ज्यदे कष्ट छै लू लगयके ज्यदे जा्यदे सम्भावना छै तब सखी लू ल अगर अगर केकरो के लू लग जाइ तऽ कोइ उपाय तू जान जानै छै
लू ल न दे छै हथू के खनि काह लू लगा देव छै ओकरा बचाव के पहिले ई आम के पका के ओकरा तनि में सरबत सरबत बना लेबै छै तऽ ओकरा पियए के बाद ना लगा छै ओहि कच्चा आम ले के ओकरा चूल्हा पर गरम करके पका के बढ़िया से निकाल के मिक्सी मे पीस के तनी चीनी नहि तऽ नमक जीरा चाट मसाला जीरा पाउडर दे के ई बड़ी फायदा करै छै गरीबी गमी मे बड़ी गरम छै बड़ी राहत छै ओकरा से
और कच्चा प्याज खाइ सेे भी
हँ उी बड़ी बा बडी बा बहुत ही सब गर्मी में हरा चीज प्याज जी सब सब्जी सब जरूरी छै बाहर के चीज एकदम नै एकदम खाय के इच्छा करै छै ढेर गर्मी के वजह से
समय मे खाली फल फलेरी खााय के छै ओर सरवत पियै के छै
आ आज कल ई गर्मी गर्मी मे कुछ खायके मनो न करै छै लगे छै कि खाली पी पी रहे कुछो पियए ले जे मिल जाय जादे पने इच्छा करे छै जादे कुछ पियाए भी न छै
बेल के शरबत बेल के शरबत दही के शरबत
बड़ी बेर के शरबत बड़ी फायदा करै छै
ठण्डा रखै होइ छै तरबूज खायके तरबूज खाय के रहे छै खीरा ककड़ी ई सब से हमार शरीरके जे पानिके आवश्यकता रहै छै से पूरा होबै छै
त ढेर तऽ गर्मी रहै छै गर्मी
आओर सखि आओर बताब हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो